हेलो हेलोओ
हेलो नमस्कार भाई बहुत दिन बाद आराम से गप होइत अछि आइ सवेरे जखन टहली रहील चलू तखन अचानक मनमे आइ जे अहाँसे बहुत दिनसे नीक जकाँ बात ची नहि भेल अछि सोचलहु चलो आइ किछो समय निकाल के गपशप कइल जाइ
सही कहलु सभसे पहिले तऽ नमस्कार भाई आइ कहलि ही सभ अपने अपने कागजेमे एत्तेक व्यस्त भए जाइत छै जे मित्र सभमे बातचीत करबऽ समय निकलब कठिन भएल जाइत अछि मुदाऽ अहाँके के फोन देखेके बहुत नीक लागल
सच कहू तो कितको बार हमरो लागैत अछि जे दिन एतेक जल्दी बीती जाय अछि जे पता ही न चलैत अछि सवेरे उठू काजक तैयारी करू दिन भर व्यस्त रहू फिर साँझ होइत होइत थक कान महसूस होइ लागे ते छै
हँ ई तऽ ई समस्या तऽ लगभग सभेके छै दिनचर्या एतेक नियम भए गेल अछि जे कखनो कखनो एकर एकरूपता सेहो महसूस होइत अछि
अहाँके दिन सामान्य रूपसे केना शुरू होइत अछि हमरा तो आदत अछि जे सवेरे जल्दी उठबय प्रयास करैत छी जे समयपर उठि गेलहुँ तऽ पूरा दिन व्यवस्थित रह लगत अछि आ मन सुख प्रसन्न रहैत अछि
हमरो प्रयास रहत अछि जे जल्दी उठि जखन जल्दी उठेत छी तखन दिनक शुरुआत बेसी शांत आ सकारात्मक लागैत अछि
सवेरे उठलाके बाद हम कने टहलक निकल जाइत छी खुला हवा मे किछु समय बितेले से मन बहुत हल्का महसूस करैत अछि मोबाइल देखबाक पहिने जब प्राकृतिक वातावरण देखय लेल भटी जाइ तऽ दिनक शुरुआत बेसी नीक होइत अछि
ई बात बहुत नीक आदत अछि बहुत लोक उठते मोबाइल देखय लगयैत अछि जहाँसे जहिसे दिनक शुरुआत बेसी व्यस्त सङ्ग भ जाइत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे सवेरे किछु समय केवल बिल्कुल बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे सबेरे किछु समय केबल अपने लेल होबाक चाही चाहे टहलाइ हो व्यायाम हो अथवा बस साँझ बेसीे चाय पियो एहिसँ मानसिक रूपसँ। बहुत आराम भ जैत अछि
सही बात कहलह दूर भी दिन भरक दौड़ धूप पहिने मन के तैयार करब जरूरी होइत अछि
अच्छा तऽ टहलक बाद हम घर आबे कने चाय पीबैत छी या अखबार अथवा किछु लेख पूरा भार त रोज पढ़ने संभव नहि होइत अछि
तोहर आवाज नहि आबैत अछि रे तोरा आवाज नहि आबैत अछि की तू हमरा सुनि सकैत अछि किछु बोलत अछि तोहर आवाज न आबैत अछि अभी अभी आबैत अछि तोहर आवाज
ह
हँ अभी आबैत अछी बोलो
हँ तो हम कहहि लेल कि टहलाकाक बाद हम घर आबी कने चाय पीबैत छी अखबार अथवा किछु लेख पड़बाक प्रयास करैत छी पूरा अखबार तऽ रोजने सम्भव नह तऽ छी मुद्दा मुख्य समाचार जानी लेब लीक करत अछि
हमरो समाचार जानयमे रुचि अछि दिन दुनिआँके जानकारी रहनाके आवश्यकता अछि
अच्छा फेर नया धोयके दिनक मुख्य काज शुरू होइत अछि कतो बेर एहन होइत छी जे हम सोचैत छी आइ आरामसँ काज करब मुदा अचानक एतेक काज आबि जाइत छी जे साँझ धरि फुुरसत नहि भैटैत अछि
हँ योजना एकटा बनैत अछि आ वास्तविकता कतेक बेर दोसर दिशा ले जाइत अछि
अहाँ बीच बीचमे विश्राम लेल समय निकाल छी कि नहि हम तो लागैत अछि जे लगातार काज करैत रहलासँ उत्पादकता घटैत लगैत अछि कने उठि कऽ टहली लेल दासँ फरसे ऊर्जा अभी जाइ त छै
सही कहलहु छोट छोट विश्राम शरीर आ मन दुनूके लेल लाभदायक होइत अछि
दोपहरक समय हम कोशिश करैत छी जे भोजन समय पर कयल जाय पहिने कतको बेर एहन होइत छल जे काजक चक्रमे भोजन विलम्ब से करैत छिय मुदा बुझााय जाइ छै स्वास्थयक उपेक्षा कयल उचित नहि अछि
बिलकुल बिलकुल समय पर भोजन करब बहुत जरूरी अछि नहि तऽ बादमे समस्या भए सकैत अछि
हूँ खान पानक बात चलल तऽ एकटा बात पूछी अहाँ घरक भोजन बेसी पसन्द करैत छीय कि बाहरक
हमरो तऽ घरक भोजन बहुत नीक लगैत अछि बाहर खाना कखनहु कखनहु ठीक अछि मुदा नियमित रूपसँँ घरक भोजन बेसी नीक लगैत अछि
हमरो लगभग ओहो विचार अछि घरक साधारण भोजन से कतको बार बाहरक महग भोजन से बेसी सन्तोष दैत अछि अस्वास्थ्य लेल सेहो बहुत बेसी उपयुक्त होइत अछि
हँ एहि कारण अधिकांश लोक घर के भोजनक के प्राथमिकता दैत अछि
काजक बीच जखन समय भेटैत अछि तखन कखनो कखनो सङ्गीत सुन सुनैत छी विशेष क धीमा आ शान्त सङ्गीत एहि चीजसँ मन ताजा रहैत अछि या काजके करयमे सेहो नीक लागैत अछि
हमरो सेहो संगीत सुनय नीक लगैत अछि तनाव कम करयमे सहायता भेटैत अछि
साँझक समय हमरा दिना सभसे रोचक समय लागैत अछि पूरा दिनक काज समाप्त भेला पर जखन आराम से बेसबाक अवसर भेटैत अछि तखन एक अलग प्रकारक संन्तोष महसूस होइत अछि
हँ बिलकुल सही कह दिन भरिक मेहनतक बाद साँझक विश्राम बहुत सुखद लगैत अछि
तो अहाँ साँझमे की करैत छी हम कतेक बार मित्रसभसँ गप्प करैत छी कतको बार परिवार संग समय बेचाबैत छी एतसँ दिन भरक थकान काफी कम भय जाइत अछि
हमरो परिवार संग समय बितयमे बेसी पसन्द अछि ओही समयमे बहुत शान्ति महसूस होइत अछि
सच कहू तो परिवार स बेसी क सम सामान्य बातचीत करबसँ बहुत महत्वपूर्ण छै कतको बेर लोक दूर दूर के लोक से जुड़ल रहैत छथि मुद्दा घरक लोकक सभसँ बातचीत लेल समय नहि निकाल अब्येछे
हँ ई बात तऽ तऽ बिलकुल सही अछि भाड़ाके समामान सभ मूल्यवान होइत अछि
त रात्रिक भोजन बाद हम कोशिश करैत छी जे किछु समय मोबाइलकासँ दूर रही पहिने तऽ एहन नहि छल मुद्दा महसूस होइत छी जे बेसी स्क्रीन देखनेसँ आराम कम भेट अछि छै
हँ डिजिटल सन्तुलन बहुत जरूरी अछि नहि तऽ नट सेहो प्रभावित होइत अछि
नीदक बात करैत छी तऽ हमरा लागैत छी जे स्वास्थ्य आधा हिस्सा नीक नीन्द पर निर्भर करैत छै ज नीन्द पूरा नहिही लेलबत तऽ दोसर दिन पूरा शरीर आ मन प्रावित होइत अछि
सही बात पर्याप्तण लेला समय निकालब बहुत जरूरी अछि
सप्ताहमे अहाँ की करय पसन्द करैत छी हमरा तो सप्ताह तक प्रतीक्षा रहैत अछि ओहि दिन काजक दबाव कने कम रहैत छी आ अपन रुचि कार्य करब अवसर भेटैत अछि
हमरा सामानान्यताय आराम करैत छी किछो पढ़ैत छी आ कतबो बेर मित्रसभ सेहो भेँट करैत छी
हमरा किताब पढ़नेसँ बहुत नीक लागैत अछि रोज नहि मुद्दा जनक कोनो कोनो रोचक पुस्तक हाथमे आब जाइत अछि तखन समयक पता नहि चलत विशेष कऽ एहन पुस्तक जाहिमे जीवनके अनुभव निकलल
प्रेरणाादायक पुस्तक पढ़नाइ में वास्तवमे लाभदायक होत छै
एकटा बात हम हालहिमे महसूस केलहुँ जखन दिनचर्या बहुत अव्यवस्थित रहैत अछि तखन तनाव बेसी होइत अछि मुदा जखन किन्तु आधारभूत नियम बना लेले जाइत अछि तखन जीवन बेसी सरल लागैत अछि
अनुशासन छोट बात जकरा लागत त छै मुधक प्रभाव बहुत पैघ होइत अछि सही कहलहुँ हम एतेक मानैत छी जे पूर्णतः आवश्यक नहि अछि मुदा नियमित आवश्यक अछि चाहे व्यायाम हो पढ़ाइ हो काज हो अथवा आराम हो सभे सन्तुलन रहबऽके जरुररी अछि तऽ ठीक छै तऽ अपन ठीक ठाकसँ जरगीमे रहब
ठीक यौ चलो अब हमनी अनुमति दयौ
ठीक